हँ हँ हँ कहीयौ की हाल समाचार हँ आबि रहल छी।
हँ मिलाजुला कऽ चलि रहल छैय आओर अपन कहू।
एकदम पूरवक।
आ पुर्वाते छी हँ हँ।
बुझलियै बड़ सुन्दर रहलै।
ह जतरा रहलै बढ़िआ।
हँ यात्रा बढ़िया रहलै से त गप भेले छला आइ एलहु आय कहलियै कनि गामक आनंद लेल जाय। गर्मी प्रचंड अछि एहि गर्मी मे आम के
वाह आमक स समय ह आमक समय अछि। अम्मट बनैया कि नहि घर पर?
अम्मत केना छुटि सकैया कहू तऽ जखन आमक समय समाप्त भए जायत तहन तऽ अमटे के भरोसा रह तै ने
हँ वजन मे त अम्मट के हँ हँ
जेना जेना फूल कोबी के समय समाप्त भऽ जाइत रहै छैय तऽ सुखती पर भरोसा रहै छैय।
हँ हँ
तहिना आमक समय समाप्त भेला के बाद
अम्मठ पर विशेष जोर रहै छैय ने। आमक अचार ह कय तरह के अचार बनैया आम के। भोजन के लेल उपयोग है सुन्दर सुन्दर अचार सभ एखन। हे एखन तऽ एखन तऽ गाम घर के माहौले अलग अलग छैय आमक समय मे।
बड्ड
अ एखन तऽ एकदम पफूर्ती मे अहाँ यात्रा कम कय कय जगह से त यात्रा कऽ के एलहुं हें हु।
आब किछ दिन जे छैय से गामक व्यवथा पर कनि आनन्द लऽ लेबक चाही।
हँ गाम घरक आनन्द ल ल लेल जाय ओना पुनः फेरो कहिया छैय भ्रमण के?
आब कम सँ कम दू तीन दिन दू चारि दिन रहै छै गाम मे कनी आम ताम खायब आ फेर टहले ल विदा हयब किए एहिबेर जायब तऽ भ के दू चारि दिन के बाद आबी दूकप
अच्छा अच्छा कतर त जबाक बाक छै
एखन हम कनी दूर निकलहुं घर से कहिये जेना हरिद्वार सब त घुमि लेने छलै बनारस विचार छै जे एकबेर निकलब
हँ अयोध्या गेल छी कि नहि
अयोध्या ने गेल छी न अयोध्या गेल छी आ नहि जनकपुर गेल छी ते ए बेर पहान बनेने छी जे बनारस
गाम गाम एलहु ह गाम एलहु हें तऽ जनकपुर धाम त घुम लिअ जाय कालमे एक बेर अयोध्याके जे से ओम्हर जाय कालमे तऽ अयोध्या होइत
बेध होत ह
हूँ हूँ हूँ
बनारस अयोध्या हमर ठीके कहलौं जनकपुर पहिने गेलए
हँ पहिने गाँव मे आयल छी तऽ जनकपुर जायब जनकपुर के बगल मे धनुषा जगह छी
हू हूँ जतय रामचंन्द्र जी धनुष तोरने छलखिन
हँ हँ हँ हँ बाह हम धनुषा छै से चलि जायब बहुत नीक जगह अछि
सखरा भगवती सो छथिन उम्हरे ने नेपालक बॉर्डर लग
हँ ई एहि साइड से छथिन जे हँ नेपाले बोर्डर पर छलैह जनकपुर जनकपुर जायब तऽ उम्हर से जटही या मधबापुर बॉर्डरसँ जा सकैत छी आ ई अम्हर जे छै सकरा भगवती के लेल एहि साइड से यहाँ निर्मली जे गेल हे ओहि के बीच रस्ता रस्ता निकलल छै लोकहा लोकहा लोखा बर्डर लोखा बर्डर होइ छै ओकर रसत सकरा भगवती हँ सकरा भगवती नहि गेल छी ने
नहि सखरा न नहि गि छी उएहा तऽ हम कहलहुँ दूर दराजमे तऽ घुमि फिर कऽ आबि गेलहुँ लग पासवला एखन तक नहि गेलहुँ लोक नहि कहै छै आस कहे छै अंगना बड़ी दूर लग म महक छै तऽ आइ चलि जाउ काल्हि चलि जाउ चक्कर मे नहि जा सकलौं एखन तक
हँ नहि नहि निश्चित रूप से चैल जेबै गाम एलहुं हँ तऽ घुम फिरू ई सब जगह घुमि फिर लेबे करू
एहि बेर एहि बेेर जे हम एकटा सूची बनेने छी जाहिमे कतऽ कतऽ यात्रा करबाक अछि ओहिमे इहो इहो तीन ठाक के नाम हम दइे देबै जनकपुर धनुषा जगह
बगले मे छे ओ
जनकपुर भै ए आसाखा
हूँ
देख हम सूचीमे जोड़िये देबै
काठमाण्डू सेहो अहाँ एक बार घुमि आउ काठमा काठमाण्डू मे नहि नहि पशुपतिनाथ महादेव के जे हुनकर छनि तऽ जाइ पशुपति नारायण महादेव मन्दिर पूरा एकदम भवित छै ओकरो गजब के जगह अछि हम तऽ एक बेर गेल छी तब नीक लागल ओ जगह बुझलियै बहुत बढ़ियाँ बहुत सुन्दर बुझलियै यदि समय समय रहै समय रह रहै तऽ निश्चित रूप से अतुका यात्रा कालेब
दम करब आ एकटा आओर जगह छै ई की कहै छै केहन तऽ कहल जाइ छै कैलाशे वला तथीरे छै मान सरोवर कहल जाइ छै कि मान सरोवर म हँ भड इचछा छै एक बेर मानसरोबर
ओ ओ तऽ तऽ ओकर प्रशस लंबा चौड़ा छै
हँ ओ अन्तिम जे ओ ओ अन्तिममे हेतै ने पर्वतार ओही सब जेना रहै छै जा
तऽ सएहसभ छै तऽ एहि बेर लेकिन हँ ई जगह घुमयलियै बुझलए काठमाण्डू या ई जे कहनो ह ई जगह ह ह ह
अ हरर महादेवर हम शुरुआत करब